हेलो सब ठीक छै अपना बताइ कुछ नहि कर छै बैठी छी जी खाना घर सी आम रोटी सी और सब्जी रोटी सी
अच्छा ओर काठ करै सब ठीक छी घर परिवार सब ठीक छी अच्छा आरो सब
जाइ छी ओर भी छै सब ठीक छी इहो से मनी बात कर छी आबि छी अछ एखन मे छै बात करबी छी कोचिंग छी ई छे बजे छी आओर मैच के आओर फिजिक्स के आठ बजै छी हँ केमेस्ट्री केमेस्ट्री सात बजे छी आ उसके बाद आगे पार्ट टाइम जॉब करी छी हँ सब बोलै छी अपना बारे मे बताए न जी
हमँ उठै छी फेर खाइ छी ओकरा फेर कोचिंग जाे छी कोचिंग आ के खाना खा के फेन बैठे छी काम करे छी छी दोकान चलाइ छी
आरो घरमे सभ ठीक छी
हू सब मन छै अपना बताइ न
याद छीय पहिले कितना खेलै छियै हम के बचपन मे
आ न कह चले ने घूमै छी
हुँ घूमै छै कहाँ चलै छै घूमे
अपने पलायन बैठा न
तू बताै छि ने केहन जाय छी
कश्मीरी छी
तऽ कश्मीर छी कश्मीरमे त का का घूमै छी
हुँ वहाँके बढ़िआ बढ़िआ पहाड़ी इलाका
हुँ हुँ अच्छा आरो
आओर खाना उऊना पीनी खाय छीय बस मौज छै
त
हूं
त
ज द हुं अहिं ई सब बोलै नै छी
हूं एजेंट सुबेरे, सुबेरे उठि के पहिले मोबाइल चलाबै छी तखन क्रिकेट खेलाय छी क्रिकेट खेललाके बाद ह शामो खेलाइत छी दिनोमे खेलाइत छी दुनू टाइम मे खेलइ छी समझै छी दुनू टाइम हम खेले छी एगो आओर दोस्त छी मतलब आओर बहुत सारा दोस्त छी ने सब साथमे खेलै छियै अमिका एबार थोड़े खेलै छीयै आउर सब गोरा खेलै छीयै
मत बाजु
हूं आओर बताय छी अब कहाँ जायके कहाँ घूमे के कटवानु गेल रहे ने तऽ का का करै छी
पूछ ने खाला घरे गइ छी
अच्छा आओर
वही घूमै फिरै छी हूं घूमै फिरै छीय उसके बाद बढ़िआ बढ़िआ जगह छै
ब बढ़िआँ जगह छी हमहुँ वैष्णो देवी गेल रहै छी न
हुँ हुँ
पहिने ट्रेन से जायत छी फेर रास्तामे खाय छी घुमैत छी फेर डेली जाहैत छी
डेली से एक दू दिन रहैके फेर उता से फेर जाइ छी आ वैष्णो देवी जाय छी
हूं
फेन कश्मीर स एला के बाद कटरा जहै छी फेन कटरा से जाहै छी होटल मे रुक कहै छी ने ओतऽ वैष्णोदेवीके ओतऽह फेर होटल दुवैय कहै एक दिन रुक क शाममे चढ़ै छी ऊपर फेन शाममे चढ़लाके बाद ऊपर से उतरै छी फेन ओहिमे देह सब थकान होगई छी फिर भी चढ़ई छी दवाई उबाई खा एक दिन लगई छी जब चढ़ै उतरेमे बहुत ओत के मौसम कैसन छी एतऽ मौसम खराब छी का का मौसम का का होइ छै
मौसम मे कभी धूप निकलै छी कभी बारिश हो ग छी
अच्छा
होइ छै हो सुबह सात बजे
सात बजे उठै छी फेन से हमहूँ उठै छी पाँच बजे उठै छी उतय उठ के फेन जैय छी उठके जायके बाद
ओ वट
हुँ आर कितना बजे तू उठै छी का का करै छी उठके
क उठके साढे चार मे उठी छी आज और उसके बाद फेन मतलब खाना पीना बरस उरस करने के बाद चाय बिस्कूट खाइ छी चाय बिसकुत खाने बाद फिर सोजाय छी लाइट कटी छि ने आज़ के बाद खाना उना खैलाक बाद फिर कोचिंग जाइ छि कोचिंग से आइछि तऽ उसके बाद थोड़ा घूमै फिरै छी उसके बाद चल आइ छि मोबाइल चला जाइ छि थोड़ा स
आओर सब बताएंगे जी अपने बारे में उठला के बाद कोचिंग जाय छि त दुबारा कोचिंग छिय शाम के खेले चल भी छ अपने क्रिकेट
कोचिंग स आईछी फेर खा उ के फेर काम करे जाइ छी
हूं अच्छा
हमहुूँ तऽ कोचिंग से आइछी ने तऽ काम करै छी ओकर बाद काम क के जब आइ छी काम करै छै अब तऽ बचपन मे कितना
हूं बोली ने बचपन छी
हेलो
बचपन मे याद बा हम कितना खेलाइ छी बचपन मे
गांव हँ गाँवमे तऽ खूब खेलैत छियै अपने ठीका
खेती का चीज़ के होइ छीय ओ त
कत्त लगै छि अभी तऽ यहाँके मे गन्ना के खेती होइ छै
हूं हमरा ओरी धान होइ छी ने तऽ धान रो
बहुत रूदी छी हँ
फेन ओकरा ल क अबै छी गाड़ी पे फेन ओकरा बाद लगाइके बाद फेन ओकरा बेचाइ छी फेर
तै के बाद पैसा बटाइ छी उखी करै छी मौसम चल छि ने आली बारिश होइ इसफरााइ के बाद फसल छी
हूं चाय छै बाची
आ ओ त आ दू खेतमे का का क
खेत मे कुछी न होखि छि आदमीक बानै छी ओहि देखे ने छी हम त शहरमे न आ जै छी गाँमे ननू जाइ छी हेलो गाममे
हेलो